हेलो हेलो हेलो
हेलो
की करैत छी
किछु नहि करै छी अहाँ कथि करैत छी
हम की करब किछु नहि
हम तऽ सुतल छियै अभी
सुतल छी
हू हां अभी उठबै हँ अभी उठबै ब्रश करबै नहेबै
अच्छा
किछ खेबै
अभी केना मौसम छौ ओहिठमन
अभी महैल मे तऽ बहुत धूप निकलल छै बहुत गर्मी लगे छै
ओहिठाम
आ कनि हवा ब कनि कनि हवा बहै छै
अच्छा हावा भी भाजी छै
ह हावा बहै छै
अच्छा चलै छ ओहिठाम
ह चलै छै
अच्छा फ्रेश भऽ गेली
नय अभी नय अभी त बश करबे करबै अभी नहा जाय के छै आइ कनि मार्केटो जाय के छै
मार्केट जेबै
उ मार्केटो जाय के छै
य मार्केट से की की सामान लाबे के छै
मारकेट स तऽ पहिले पैसा लेबै पैसा लेबऽ के बाद कनि सामान सभ खरीदबै
अच्छा कि सब सामान सब की सब समान जेबैई खरदै लए
हऽ जीन्स लेबए
जींन्स खरीदेए जेबैए
उ उ
और सब
और मेकअप के सामान खरीदबइ
अच्छा तब और कहू और सब ठीक छय
हाँ और सब ठीक छय
हम छी रूम में सुतल छी
एक्जाम भर किया नहि गेलियै
हाँ देखैय छीय अभी मौसम कैसन यऽ अहाँ के साइड ई कहु ने
कहलहुँ तऽ बहुत धूप निकलल छै हम
अच्छा ई मौसम में बारिश भए जते रहल ते केितना बढ़िया लगते रह
बारिश नय होइ छै एतऽ एतऽ खाली रौदो निकलै छै
हँ केतना दिन केत आ कितना दिन से बारी न भेल यै
बहुत दिनों से बारिश नय होय छै
बहुत दिन सँ नय भेल
हाँ करीबन दस पन्द्रह दिन सँ नय होई छै एहन बारिश
हाँ दस पन्द्रह दीन भऽ गेल
हूँ हाँ हम
अच्छा तब कहू आई मौसम ई छय हवा चलैत छौ
आव हवा नय चलै छै किछु नहि चलै छै खाली धूप निकले छै हावा तावा किछ नहि चलै छै एतय
गर्मी लागै होउ
हाँ ऐ तऽ बड़ गर्मी लगै छै ए गर्मी लगे छै क की कहते तऽ लाइटो कटि जाय छै दुफरीओ कऽ न
हूँ
हूँ
लाइन भी कट जाई छय गर्मी से
हाँ लाइनो कइट जाई छै गर्मी सँ
एसी एसी लगा ए सी लगा लु लगेबइ
एसी लग एसी लगाबे लेल पैसा होबय के चाही पैसा कहाँ से लबियइ
मौसम अच्छा यऽ तऽ ने तब की करबइ
एसी ए एसी एसी के लगोबै छय पैसा वला ने बिन पैसा वाला थोड़े लगबैत छै एसी
हाँ ई भी बात ठीक कहय छी
आ वैसे भी हमरा हमरा ए सी के हावा हमरा हमरा मौन खराब भऽ जाइए ए सी के हावा में हमरा तऽ पंखे के हवा में मौन खराब हो जाइया तऽ एसी तऽ बहुत दूर के बात भऽ गेलै
ओ हाँ ई बात भय अहाँ के ठीके बा अहाँ ऐसेहु तब खाना पीना बना लेले छियै अहा
खाना पीना हम नहि बनबै छियै हमर मम्मी बनाबै छैय।
अच्छा
भरि दिन सुतल रहय छियै। आ बहुत धूप भेल छैय। हँ उमरके मौस
बहुत
केहन छैय?
एनहो धूप केले छहो। जेना जैस जेना अहाँके दने मौसम भेत अयो ठमन अहें जेअइसन मौसम हेत ने चेनज तऽ नहिखे होत
की सही कहै छी ने?
की?
सही कहै छी ना?
हाँ सही कहै छी।
हमर बात कहियो झूठ नहि अभी तक तऽ नहि बनेलहु हैं बनायब। कुछ देर बाद बना के खैब।
कथि सब बनेबय?
अहाँ खेलियै।
अभी हम ब्रशनहि केलियै आहांके कहलू तऽ। अहाँ कथी बनेलियै नहि।
अच्छा अभी कहाँ कुछ बनलया। हम भी बनैब। मैगी लैले छी मैगी खैब किछु देर बाद बनाके। इधर बारिश के मौसम लगले या समझलियै।
हूं समझलियै
हँ हँ मौसम एहने भेलया।
अहाँके मोन लगैया?
मौसम पूरा भेलया अथी बारिश जैसन कैले छैय एहिठमन।
आहाके आहाके मोन लगैया?
हां मन लागै छैय।
की नहि लगैया मोन?
नहि मन लागै छैय। कभी कभी लागे छैय मन आ कभी कभी नहि लागे छैय।
हूँ
अहाँके लागैया?
हमरा हँ हमरा त लागैया।
लगैया अहाँके?
हूं हां
अच्छा तब तऽ ठीक छै अहाँ के अहाके सब बढ़िया यऽ ने
नहि हमर नहि यइ बढ़ियां अहींके त बढ़ियां अइ हमरके ल तऽ बढ़िआँ
नहि हमरा तऽ खुद ने मन लागै छै की कहू लेकिन एहिठमन बारिश भेल यऽ अभी कल भी भेल छलै आइ भी भइए जायत लगत आ लगैए हमरा कि भऽ जायत कोहि टाइम मे काल् लगैले छै पौरा बारिश घेरले छै आइ ठमन भी
आइ ठमन तऽ नहि छै बारीश आइठम तो एकोगो किछ नहि दिखाई दै छै बारिश के ओतना हवो न बहै छै
अच्छा तऽ ओहिठमन अभी धूप कैले छौ
हँ धूप छै एमहर
हँ तऽ धूपो छै ते कितना देर धूपो चलतै खतम भऽ जतौ धूपो
नहि अभी तऽ आबे करतेै अभी आबे करतेै अभी नहि खत्म हैते धूप
अच्छा अभी रहबे करतौ
हूं
अच्छा तब ओ छत छत पे छीही बादल के देखे छिय अहाँ
हँ हम छते पर छी बादलके देखैत छी
वाह बादल के केना लागै ये
बादल अभी एकदम साफ लगैए एकदम क्लीन लगै छै हँ एकदम क्लीन लगैत छै सुन्दर लगैत छै अभी देख मे
हँ
हु
वाह तब त आहाँ के ठीक ये आहाँ ते सब कुछ देख लय छी आहे के बहुत अच्छा यऽ की ठीक कहै छी ना हम
आँ
हम ठीक कहै छी ने बादल साफे रहै ने तबे ठीक छै ना
तभी ठीक रहै छै नहि लेकिन बारिश होइ छै तऽ आओर मजा आबै छै बारिश देखय मे हमरा अच्छा लगैया अभी बारिशे नहि होइ छै नहि तऽ हम बारिश मे नहाेतियै ने
अच्छा भेल तऽ टेंशन नहि लू बारिश तऽ हेबे करत ऐना बाते नहि छै जे बारिश नहि भेल
लेकिन कहिया एतै बारिश एतै तखने ने बारिश मे नह‌एबै
हँ ई भी बात छै लेकिन छै एना बात भी
कते गर्मी लगै छै एते गर्मी पूरा घमौरी सब भऽ गेलै हमरा
अच्छा तब
मुह में
स एस सबटा सबटा सभटा बाद लागै छै उजर
हँ की बाजलइ
कहै छी कि सबटा बादल लागैए उज्जर
हँ सब सब बादल सब बादल सफेद छय
अभी सबटा छय
हँ
हाँ तब तऽ ठीक छै चलू तब ठीक यऽ समझलियै
ठीक छय
ठीक छय बाय
ठीक ठीक छैय राखइ छी बाइ
हँ हँ ठीक छय हम भी राखै छी ठीक
ठीक छय
ठीक छय